अं
हाँ भऽ गेलउ पूजा पाठ
हूँ
हं
नय कारी भाव दलक
भाव देलकै दूगो काॅल भेलय तकर बाद हम्म यूजर बिजी देखाबऽ लागले जबकि ओ नोर्मल बेसल छलै
तैयो तऽ दुगो तऽ पतर बहुत भाइग गेलो
लेकिन हँ दूगो कॉल तऽ करलियै लेकिन एगो में लाईन कटि गेलै तऽ ई वाइफाई छे वाला कनेक्ट रहै क गेलै छ सात मिनट पर हँ पता नइ उ भा ली रहेतै य नहि
हाँ हमरा में पैसा तीरसइठे रुपया देखबै छै
हमरा में तऽ से ने देखाबै छै बस जेल त देखै छै कारीक के तऽ युपीआई नय छलै तऽ बौआवला देलकै
हमरा छय
बहुत पैसा हेतय अपन
पइ से तू देखबै छ
दस
हूँ
देखब तऽ छै दू स कहलके तऽ
तोहर काज भए गेलौ खत्म
हमरा में तीन टा कॉल ओर देखबै छै
हं
मतलब बुझलही तोरा एतौ जे कहल ने ओ नय तू क कऽ सकै छीय काॅल उ डिपेन्ड करै छय मतलब पाँच गो कॉल देखबै छलै तऽ दूटा केलियै ना तऽ तीन काॅल और में देखबै छय लेकिन नहि लागलै तोराब गड़ गुड़िया गुड़िया एकटा आदमी ओर चाही बंटी से बात करा देह
बनी में काल खोलबे ने खाई
तो खैल है तकर बात बात करीहे
भ गेलै हम खाय लेलीए
कार्या एप नहि खुलै छै हिनको मे नहि भेलै इंस्टोल
हँ बंटियोमे सा हुनको भी नहि भेलहुं
ओ टी पी नहि आबै छै
एनाहि बंटियो मे नहि अबै छै
ह
आई ग्रुपो पर मैसेज देखलियै हन जे ओ टी पी नही आ रहा ह
हँ हमहुँ देखलियै
हू
इहो सब दिक्कत छै
हूँ हूँ हूँ
बन्दील मेके जोड़ि दै छियै
तऽ वन देवी के कोन ओ टि पी एतै
कोशिश तऽ कए सकै छि
हा नहि माँ ओऽ कोदियन अनूपम तऽ माँ डाउनलोड कऽ दिहन
हूँ
हा हासुख कहल कै क दै छियै नाम ताम लऽ लेतै कही हम कहलियै नहि लेतै किया लेतै नाम
आ नाम लइए लेतै तऽ कि हेते अपना सब कोनो नहि लैछी
हँ ककरो एहन ई मतलब नहि करयके छै नहि बातचीत के दौरान तऽ कहि सकै छै आ य बगलवाली अम हा हा भऽ गेलय एग्जाम खतम एक्जामो खतम भऽ गेलै और ओ बोला इंटर्नसिप बला हाँ ओहो खतम स्वच्छता अभियान मे नहि ने गेलैए
सस्ता आ बिरयानि नहि गेलै
नहि गेलै पढ़ाबे वाला एन जी जू एन जी ओ के थूवे ई जेना मने जेना मतलब अथी बैक वार्ड इलाका मे भरटोली सब केना ने होइ छौ ओहन ओहन इलाकामे जतय पिछड़ा वर्गके लोक सब रहै छै तऽ ओकरा बच्चा सब के पढ़ाबै लेय तऽ मुस्लिम ईलाका रह ओतै लेकिन पन्द्रह दिन गेलै हन न
हू हु हू हू हू
तऽ भऽ गेलै आब खाली अथी करै छै की कहै छै ओ सब समिट करतै ओकर अथी बना कऽ
ह
ह
तऽ मतलब दूगो दू साल भऽ गेलाय
हँ दू चालू भऽ गेलए एकर सबके चारि साल के छै न
दू साल और बचलै वर्षा होइ छौ
और वर्षा मतलब कनि हल्का झीती जेना होई छै लेकिन एते गर्मी बढ़ा देलकै हन ओ कखनो हेतै कखनो नहि हं तो एहि टाईपके लेकिन
खुब हावो चलै छय आ बर्षा भोर में खूब भेलए
अइ दूगो बर्ष हऽ से भेलै तऽ
ठ
कनि भोर में पैर तऽ भेल कनी लेकिन मौसम ठंडा छै धूप जे नहि छय आ गर्मी बड कदैलके
हं ओ मासे ने
उम्हर सब बला चिप चिप बला
हँ एक हमर बुच्ची पंखा चला के कमल ओढ़ के पतरका वला ओढ़नाुसल छय
नहि तऽ तोहर तऽ खुलल खुलल छौ ने
हँ
तऽ कनि हाबो हेतै बाहरी तऽ एतौ ने अन्दर
बढ़िया बढ़िया राइत क तऽ मतलब पूरबा हवा बहतौ तऽ तोरा मजा आइब जाइ छै हमर घरमे
हँ तू हं ने ठडा ह एतऽ तऽ से नहि छै एतऽ तऽ पूरा बन्द बन्द छय हम ऊपर तऽ अथ चलेलियै कनि देर मोन अथी लागे छले तऽ बेसी करेडर चले रहि तऽ कनि ठीक लागल ठण्डा लागल कीचनसँ अयलाके बाद बड़ कय बाजेने
आठ बजे जेबै गाड़ीवलाके फोन कए लेलियै हन एगो गाड़ी बुक कए लेलियै हन
हँ हँ
तब सुबह में सम नहा सोना कऽ सभ आदमी चलि जेबै
समएलखुन दीदी सब एलखुन तन
के दीदी सब एतौ थोड़े हेथिन दीदी सब तऽ गाँव से एथिन
अच्छा गाँंवए से जब हैं
नय हम सब एम्हर से जेब जेबे ओ सब उम्हर
अच्छा अलग अलग
हँ
हं हँ कियकि तू फेर तऽ गाँव जे बहिन नेगे
हँ फेर ओ सब गाड़ी से एबे करथिन फेर ओहि गाड़ी से सब आदमी गाँव चइल जेयबै
हँ कहे ना
एतो सब गाँव जाउ तऽ एक दिन गाउँ मे फेर रुकू फेर आउ ते एकरा सबी स्कुलो ने औते छोटे ओनाह ते दू दिन तऽ छुटबे करते तेइस तारीख से एकग्जाम के डेट सेदऽ देलकै हन आ बौआके एमरकान
गर्मी ह छुट्टीे बीचेमे जेती ह ग
ओ बुड्डू तऽदोवला के नय रहतै नहि तऽ ओ नहि ने रहथि एखन ओ शादी में एलखिन हन ने
कबुला करै छय ओकरा रहैके चाही
रहनाइ छै ते बढ़ियां बात छय ने नहि रहे वाली रहते तो नहि रहते ते करैेया पड़ते त देखा छय सम्भव
तऽ तोरा जे रहनाइ जरुरी छौ ने एहि बेर काली पूजामे।
हमर किया रहना है जरूर हमर हुनकर ई ओ कबुला ई कबुला मे अन्तर छै।
नहि ई कोनो बात भेलै, कबुला कबुला भेलै। तू केलि तऽ तोरा रहना जरूरी छै।
हम रहबे करबै एहन कोनो बात नहि छै।
आइ अहि बात इह याद राखे हैं, जे भाय कोबला केलि तऽ तोरा रहनाइ जरुरी। तू ई जे कहलि हम नहियो आबि सकै ई सभ चीज नहि हेतौ।
तोरा लागै छै, तू एखन तऽ हम ने आबै? एक-दू दिन तऽ बेथा करबै।
गे दू चारि दिन लै तऽ हमहुँ ओतब दिन लै जेब
उएह त समय ककरा छै। लेकिन एकरा आलो नहि है, छोटी कऽ नहि छोटी है।
अरे हम तऽ कहै छियै दुनू के चलय लए लेकिन हमर बात बुझतै तह ने हम तऽ कहै छियै दुनूके जाइ लए। देखी गाव सभके जायके चाही कनि देखबो करते। बुझतै केना कि होइ छै, केना।
आ खमकी पूजा सभ मे बहुत निक लागते कनि जते घुमबू ओना ई सभ कतौ मेला तेला एहेन। बाजार मार्केट तऽ बहुत आदमी घूमे छी लेकिन एगो एकर दोसरे अलग अथि आबे छै गे।
आ हमरा इहो यऽ कि गाव घरके अपन संस्कृति बुझते। केना पूजा होइ छै, केना की मतल ओना नहि ने समझ पेतै।
नेन बुझ परतै। ईसभ बुझतै जे केना हइ छै, कि होइ छै, आइ दुर्गे पूजा मे ओतय सभ जाइत हेतै तऽ। कि मेला घुम लए ई सभ जाइत हेतै।
तऽ हँ, हँ एतऽ ओनाही होइ छै, ने एतो त ओनाही देते तेह हमरो इच्छा या कि जेकरा हमलोग। बैई देखतै कनि जेकरा।
कनि आब। आरती मे जाय छै, लग पूजेमे भोरेके आरती मे जाय छै, देखते सुनते बुझते तोब ने जे केना। कि होइ छै।
हँ, हँ। नहि हम कोशिश तऽ पूरा रखने छी, जरा सभके लए के कियकि देखनाइ जरूरी छै। हुनका अपन जे। मतलब सभ्यता बुझनाइ जरूरी छै न, आ ओते कै गबे ने लेत ककरा कोन। के नहि छियै बुझलै क्या है वहाँं। कि जायब हम लेकिन हम सोचने छी जे एहिबरी लऽ।
एहि बेर हँ, हँ ओहि सभ समय मे किछो एकरा सभके रहबो नहि ने कर।
त छुट्टिए रहतै ने छठि दिवाली मे तऽ नॉर्मलो छुट्टिए भऽ जाइ छै।
हँ।
चारि पाँच दिन ओहि बीचमे तऽ छै हे
तऽ। एक सप्ताह मे आदमी सभटा भए जाय छै
हँ, एक सप्ताह लगू नहि करतै दीपावली के बाद दीपावली।
दीपावलीसँ छठि तक एक सप्ताहमे सभटा भए जाइ छै, ने ताहिमे सभ काज। दू तीन चारि दिन दीपावली के परा तऽ अय हैं आओर उएह खरना क दिन या खरना स एकदिन पहिले चल जाइत
स ने खरना नहाइयो खाए दिन आब सकै छियै
हँ
खरना दिना हमरा यर क फेर फास्ट भऽ जेतै ने आबैत आबैत हमरा सबके लेट भऽ जेतै तऽ फेरो जेना दू म सहलमे केना किछो करथिन नहााय खाय देना चलि एबै
ह
उह सोचै छै देखे ने पछिलो साल त एते सारा चीज कैल रहिगेल आब हमरा कोनो कबुला पाती हँ
प्लान बना कऽ नहि राखे
हँ ई सब पता छै कबुला पाती सब पूरा भऽ जेतौ त बुझब भऽ गेल
बाबु जी अब ठीक छथिन
हँ बाबूजी ठीक छथिन
आब चेकअप करबै छथिन क फेर छोड़ि देलकौ
नहि नहि चेकअप तऽ करबे छथिन तोहर हुनकर सबके मतलब दू महीना पर रूटीन चेकप छै त करबै छथिन अखनौ गेल रहथिन हॉस्पिटल तीन चार दिन पहिले दबाइयो सब ने आनने रहै छै तऽ फेर खतम होइ छै दबाइ तऽ जाइ छै तब फेर चेकअप करबै लै छथिन ह डॉक्टर दै छै प्रेस्क्रिप्शन तऽ ओहि पर दबाइ दै छै
ओना नहि ने दैतौ आँ एगो करतना त एले पटना
हँ की कलहि एगो कॉल
इ कॉल कऽ ले खतम तकर बाद एगो कॉल बचलो कहिए ले
हँ काईए के खतम